नमस्कार
नमस्कार नमस्कार
सब ठीक छै ने
हँ सब ठीक छै
आइ हम मोबाइल फोन के लाभ या हानि पर गप करैत चाहैत छी ई आजुक समय बहुत जरूरी विषय छै
हँ मोबाइल आब जीवनक हिस्सा बनि गेल छै बिना एकर जीवन कल्पना करब मुश्किल छै
बिलकुल मोबाइल से हम दूर दराज लोक से आसानी से जुड़ि सकैत छी आ इ संचारक सबसे तेज साधन बनि गेल छै
हूं सही कहिले पढ़ाइ काम आ जानकारी लेल मोबाइल बहुत उपयोगी छै इन्टरनेट स ज्ञान प्राप्त करब आसान भए गेल छै
कल्ही हम देखलु जे बहुत विद्यार्थी ऑनलाइन पढ़ाइ करति छथि आ नीक परिणाम सेहो प्राप्त करति छथि
हँ ई डिजिटल शिक्षा क बहुत पैघ फायदा छै गाम शहर सब सब जगह शिक्षा पहुँची रहल छै
हमरा लागत छै जे मोबाइल मनोरञजनक बहुत नीक साधन सेहो छै वीडियो सङ्गीत आ खेलसभ लेल
हूं बिलकुल मुदा एहि संग संग समयक दुरूपयोग सेहो बहुत होइत छै
हँ बहुत लोग घंटो सोशल मीडिया पर व्यस्त रहति छथि आ जरूरी काज छोड़ी देत छति
सही बात केहले ई आदत ध्यान भटका दति छै आ समय बर्बाद करै छै
कल्ही हम एक छात्रा से मिललु जे मोबाइल के कारण पढ़ाइ मे ध्यान नहि लगा पाबति छल
हू ई समस्या बहुत सामान्य छै सेल्फ कन्ट्रोल बहुत जरूरी छै।
हमरा लागैत अछि जे मोबाइल केँ बिना जीवन आब अधूरा लगैत छै। मुदा ओकर सही उपयोग सीखब जरूरी छै
हूँ कल्हि एक विशेषज्ञ कहै छले जे डिजिटल बैलेंस बहुत जरूरी छै
बिल्कुल मोबाइल एक साधन छै मालिकी केँ नहीं जे नियन्त्रण राखल जाइ ई बहुत उपयोगी छै।
बिल्कुल।
काल्हि एक विशेषज्ञ कहत छला जे डिजिटल बैलेंस बहुत जरूरी छै।
हँ मोबाइलसँ बैंकिंग खरीदारी आ अन्य जरूरी काम सेहो ओ आसान भइ गेल छै
सही कहलियै मुदा सुरक्षा आ फ्रॉड से बचाव सेहो ध्यान रखबाक चाही
बिल्कुल बिल्कुल सही कलै मुदा सुरक्षा आ फ्रॉड सेहो बचबा सेहो ध्यान रखबाक चाही
हमरा लगैत अछि जे मोबाइल कऽ गलत उपयोग स्वास्थ्य पर सेहो असर डालैत छै खास आँखिक आ नीद पर
हँ स्क्रीन टाइम नियंत्रित करब बहुत जरूरी छै
बहुत नीक चर्चा भेल मुदा मोबाइल कऽ भविष्य ए आइ आ टेक्नोलॉजी पर औरा गप करबाका बाकी छै
बिल्कुल अगिला बेर हम एहि विषय पर आरो विस्तार से चर्चा करब आइ कऽ बातचीत बहुत उपयोगी रहल आ बहुत किछु सीखल
मोबाइल फोन पर ओरा एक एकटा जरूरी बात ई छै जे आब मोबाइल केबल फोन रहल नही छोट कम्प्यूटर जका गेलेल छै
बिल्कुल सही अब मोबाइल स वीडियो एडिटिंग बैंकिंग पढ़ाइ आर बहुत काज आसानी स भए जाइत छै
कल्हि हम एकटा एप देखलू जाहि से लोग घर बैसल कमाई सेहो रहल अछ्ति ई डिजिटल युग कऽ पैघ बदलाव छै
हू ई बहुत नीक अवसर छै मुदा एहि में सही दिशा आ मेहनत जरूरी छै नहीं तो भरम सेहो भए सकैत छै
हमरा लागैत छै जे मोबाइल केँ कारण लोक सभक बीच दूरी घटल छै मुदा असली सम्बन्ध किछु हद तक कमजोर सेहो भेल छै
बिल्कुल बिल्कुल लोक ऑनलाइन तऽ जड़े रहै छथि मुदा फेस टू फेस बातचीत कम भइ गेल छै
कल्हि हम देखलु जे परिवार केँ सभ सदस्य अपन अपन मोबाइलमे व्यस्त छल कोनो गप नै होइत छल
हूँ ई आधुनिक जीवनक एकटा गम्भीर समस्या छै कम्युनिकेशन बढ़ल छै मुदा ईम इमोशनल कनेक्शन कम भए रहल छै
हमरा लागैत छै जे बच्चासब लेल मोबाइल क उपयोग सीमित करबाक बहुत जरूरी छै
हूँ बिल्कुल जे बचपनसे सही आदत बनैत तऽ ओ भविष्य बेहतर रहत
कल्हि एक शिक्षक कहैत छलाह जे मोबाइल एक औजार छै ई शिक्षा लेल वरदान सेहो सकैत छै आ समस्या सेहो सब उपयोग पर निर्भर करैत छै।
हँ ई बहुत सही बात छै। टेक्नोलॉजी नेचु नेचुरल छै। ओकर प्रभाव उपोगी उपयोगप निर्भर करै छै
हमरा लागत छै जे फ्यूचर मे मोबाइल आ ए आइ मिलीके जीवन ओरा आसान बना देत
हूँ बिल्कुल मुदा एहि सङ्ग प्राइवेसी आ डाटा सिक्यूरिटी सेहो बहुत जरूरी विषय बनि गेल छै।
सच कहू तो मोबाइल बिना अब कोनो काम रुकल जाक लग जकाँ लागत छै।
हँ ई डिपेंडेंसी बढ़ि गेल छै। एहि कारण सन्तुलन बनेनाइ जरूरी छै।
बहुत नीक चर्चा भेल मुदा मोबाइल एडिक्शन फ्यूचर टेकनोलॉजी आ डिजिटल डिसिप्लिन पर ओरा गप करबाक बाकी छै।
हूँ बिल्कुल बिलकुल अगली बेर हम एहि विषय पर आरो गहराई से चर्चा करब। आइ बतचीत बहुत उपयोगी रहल।
बिल्कुल मोबाइल के औरा गहराइ से समझी ई आजुक समय से सबहक पैघ जरूरत बनि गेल छै। मुदा एहि पर निर्भरता सेहो बहुत बढ़ि गेल छै।
बिल्कुल बिल्कुल सही। जखन कोनो चीज जरूरतसँ बेसी होइत छै तखन ओ आदत नै बल्कि लद बनि जाइत छै।
कल्हि हम विशेषज्ञ वीडियो देखलु जे कहैत छला मोबाइल उपयोग करू मुदा मोबाइल द्वारा उपयोग नहि होय।
हूँ ई बहुत गहरा विचार छै। मतलब इसा इन्सान मोबाइलके कंट्रोल करै मोबाइल इन्सान के नै
हमरा लगत से जे मोबाइलसे समयक सही उपयोग करब ओरा कठिन गेल छै किएकि हर समय नोटिफिकेशन आबैत रहैत छै।
हूँ सही बात कैले नोटिफिकेशन डिस्ट्रेक्शन पैदा करैत छै। एहि कारण फोकस कम भए जाय छै।
कल्ही हम देखलु जे बहुत लोग सोशल मीडिया पर घंटो स्क्रॉल करैत छथि। आ बादमे पछतावा करत छै।
हँ ई मॉडर्न एरिक्शन जेकां बनि गेल छै। बिना उद्देश्यके उपयोग समय नष्ट करैत छै।
हमरा लागत छै जे विद्यार्थी सब लेल मोबाइल कंट्रोल बहुत जरूरी छै नहि पढ़ाई प्रभावित होइत छै
बिलकुल स्टडी टाइम आ इन्टरेप्शन टाइम मे अलग करबक बहुत जरूरी छै
काल्ही एक शिक्षक कहैत छलाह जे मोबाइल यूज कम करब मतलब समय वापस पायब जेका छै
हूं ई तऽ बहुत नीक बात छै समय सबसे मूल्यवान संसाधन छै
हमरा लागति छै जे फ्यूचर मे मोबाइल ओर स्मार्ट डिवाइस ओरा एडवांस होइ जे सब काज ऑटोमेैट कर देत
हँ एआइ आ ऑटोमेशनसँ जीवन आसान होइत मुदा डिपेंडेन्सी सेहो बढ़ि सकति छै
कल्ही हम देखलू जे बहुत लोक बिना मोबाइल के एक पल नहि रहि पाबति छथि
हूं ई एक तरहक फिज साइकोलॉजी अटैच अटैचमेन्ट बनि गेल छै जी धीरे धीरे कंट्रोल करब जरूरी छै
हमरा लागति छै जे मोबाइल डेटाक्स मतलब किछु समय लेल मोबाइल छोड़ब बहुत लाभदायक होइत छै
बिलकुल बिलकुल ई मनके शान्त करैत छै आ फोकस बढ़ावति छै
सच कहू तोऽ मोबाइल एक वरदान सेहो छै आ अभिशाप सेहो सब उपयोग पर निर्भर करति छै
बिलकुल सही केहलिए संन्तुलन जीवनक सबसँ पैघ कुंजी छै हेलो
बहुत मुदा ए आइ फ्यूचर टेक डिजिटल एडिक्शन कंट्रोल आ लाइफ स्टाइल बैलेंस पर ओरा गप करल बाकी छै
बिलकुल अगली बेर हमे एहि विषय पर आरो विस्तार से चर्चा करब आइ के बातचीत बहुत उपयोगी रहल आ बहुत किछु सिखलु
बिलकुल बिलकुल मोबाइल देखलू जे बहुत लोक सोशल मीडिया पर घंटो स्क्रॉल करति छथि आ बाद मे पछतावा अबति छथि
ई एक मॉडर्न एडिक्शन जेकां बनि गेल छै बिना उद्देश्यके उपयोग समय नष्ट करति छै
बिलकुल बिलकुल हमरा लगति हमरा लगति छै जे मोबाइलक अलग उपयोग स्वास्थ्य पर सेहो असर डालै छै खासकर आँख आ नीन्द पर
बिलकुल बिलकुल मोबाइल मनुष्य लेल बहुत उपयोगी छै
हँ मोबाइल फोनपर आओरो एकटा जरूरी बात ई छै जे आब मोबाइल केवल फोन नहि बल्कि ई छोट कम्प्यूटर जेका भए गेल छै
बिलकुल बिलकुल हमरा लागैत छै जे मोबाइल से समयक सही उपयोग करब कठिन गेल छै कियकि हर समय नोटिफिकेशन आबैत रहैत छै
हँ मोबाइल एक साधन छै मालिक नहि जे नियंत्रण राखल जाय त बहुत उपयोगी छै
मोबाइल के औरा गहराइ से समझी ई आजुक समय मे सबकेँ पैघ जरूरत बनि गेल छै मुद्दा एहि पर निर्भरता सेहो बहुत बढ़ि गेल छै
बिल्कुल बिल्कुल हमरा लगैत छै जे मोबाइलक गलत उपयोग स्वास्थ्य पर सेहो असर डालैत छै
बिलकुल बिलकुल बहुत नीक चर्चा भेल मुदा मोबाइल एडिक्शन फ्यूचर टेक्नोलॉजी आ डिजिटल डसिप्लीन पर आउरो गप करब बाकी छै
हँ बिलकुल मोबाइलसँ हम दूर दराजक लोकसँ आसानीसँ जुड़ि सकैत छी ई संचारक सबसे तेज साधन बनि गेल छै
मुद्दा एहि संग प्राइवेसी आ डाटा सिक्यूरिटी सेहो बहुत जरूरी विषय बनि गेल छै
हूँ सही कहले
सच कहू तो मोबाइल बिना आब कोनो काम रुकल जा सकैत छै
हुँ ई आधुनिक जीवनक एकटा गंभीर समस्या छै कम्युनिकेशन बढ़ल छै मुदा इमोशन इमोशनल कम भए रहल छै
हाँ ई डिपेंडेंसी बढ़ि गेल छै एहि कारण संन्तुलन बनायन जरूरी छै
ह बिलकुल जब बचपन से सही आदत बनत तऽ ओ भविष्य बेहतर